गोर लागै छी दीदी
हेलो एमहर आन अय
गोर लागै छी दीदी
खुश रहू चिरंजीवी रहू खुश रहू चिरंजीव रहु नीक रहु की समाचार
ठीक छै अपन कहियौ
हमहू ठीक छियै भऽ गेलो भऽ गेलौ खाना बैन गेलौ
खाना खा रहल छी अखन
अच्छा खान खाना खाइ छी खेनाइ खाइ छी पाहुन गेलखुन ओ काम
खारह
पहुन गाम पर
ह गेलखिन
हँ गेलखिन
तु कखेन जेबही
आहाँ रूम देखै ला जाय ला रहियै से की भेल रूम देखलियै
हँ गेल छलिय रूम देखै ला नय पसंद पड़लें
की कह न‌इ पसन्द की की केना की बात भेलै
कहलखिन आठ हजार कहलखिन न‌इ मन मालल हँ बड कहलखिन तै दुआरे आब सोचै छियै जे आब नहिये खाली करबै आब जे हेतै से आब ओहीमे जे हेतै से हेतै सब ठाम स बुझ गेलियै केना की तै दुआरे सोचलियै आब जे हेतै से हेतै आब ओहिमे जे हेतै
बुझियौ जे बड पैसा लैय छै बुझलिय न ऐ कॉलनी मे बड पैसा आब माँगै छैय कनी दुख सुख काटक लोक अपन हन हर जगह हर चीज के सुविधा नय रहै छै न
नय रहै छै सब त ह उएह सोचलियै जे नय आब किछ बित जेतै न आब नय देखबै कत‌उ डेरा तेरा जते ठाम देखबै त किछ न किछ हेबे करतै तै दुआरे सोचलीय जे आब खालिये नै करबै ओहीमे जेना हेतै तेना रहबै दुख सुख कैट कऽ
हू
काम पर जेबही नै टिफिन लेलही
हँ आब खा रहल छियै खा लेबै तकर बाद टिफिन तिफिन लेबै तऽ जेबै कनी लेटे भ गेलै
पाहुन कऽ देबही टिफिन देलियै
हँ दऽ देलियै
ओ किया त पाहुन के
ओकरो सबस बात भेल छलैया एखन
ट्यूशन जाइ छी आ हँ आ मनी छलै ऐ ला कहलकै नहा कऽ पूजा करबै तखन से कहै छलैया ओ जे छलैया अपीया छलैया सुतले छलैया ओकरो मोन नीक नै छैय
हँ
गाड़ी नै नए किलियै या
नै केलही
नै नए केलियैया क ऽ लेबै समयए केँ अभाव भऽ जाइ छै
कायल खुना आइ कऽ लिय अही
हँ कऽ लेबै
हऽ हऽ कहै छलिया जे कहीया ऐबही की गेबही तऽ कहलियै आरती कऽ जहिया फुर्सत हेतै तहिया एतौ हमहुँ एबौ कहलियै एकगजी भात बना कऽ रखिह और नै किछो करिहे से कहै छलौ आ कहै सोनो बाबु कनीया स भेंट कर‌ कऽ छै ‌ आ न
हँ ओकरो पैसा तैसा दैय केँ छै छैन हमरो फरवरीये तक केँ पैसा दियाल छै
हँ आ तऽ हमरो तऽ कते भऽ गेलै न शुद्ध वला देबय कऽ छै ओहो पैसा देब कऽ छै ओकरो बाबू केँ देखे लऽ मनो लागल ऐछ कहिये कहे कहिये में छलियै तहिये से कहै छलियै बाबू केँ देखबै बाबू केँ देखबै लेकिन नै भऽ पबै छलैया पहिले बाबुओ कऽ जा कऽ देख लै छियै नै
हँ
करै छी की करै छी,
खाए रहल छियै एखन,
पाहुनकेँ पैर वला घाव केना छै गे
बहुत खराब स्थिति छै खदला जकाँ भेल जाइ छै, ठीके नै भऽ रहल छैय
तऽ दबाइ नै देलहुन ओहिसँ नै कहवैय ललैय ला
हँ हम कहलियै आइ भोरमे जैय अथी नैय होइ। तऽ सुइया लऽ लिअ
हँ नैय नैय सुइया कहुन ललैय ला
ह्मँ कहलियैए है सुइया लऽ लिअ नैइ जतैय कहू न बढ़ल जाइ छैय ने
ह ओएह ने अंठा ला स नैय होइ छैय
के घा ओ एकदम पूरा विस्तार भेल जाइ छैय
ओएह ने नहि सुइ दवाइ सुनै छै तऽ सुइए लऽ लेथिन न
हँ।
हँ व ओहि छल तऽ सोनी भेंट भऽ गेलेय सोनी रहेये छैल ह अपनो तऽ रहैय छलैय तनि मूड़ चढ़ले रहै छल लेक एखन देखलियैल बर निक कियो कहल कत रूम खाली करबै हम कहलियै खाली नैयकरबै बुझलियै ने लेकिन ई छै जे देखिय बैंक तैं बैंक पर मे ढोरिया सांप चलि अबै छैय घर मे आईं कम स बात कतहु नहि भेटत कम फलला चिलला झ सब कहै छलखिन हुम से एहिस पहिले जे छलखिन हे बैंक वाली से हुनका घर मे तऽ एतेक पानि चैल एलैय। ओ दस दिन ल नैहरा चैल गेलखिन ओ पानि हटलै तकर बाद ओहि बेरसँ तऽ पानि अबैत छै, दू हजार उन्नैसेसँ पानि अबै छै हँ। एक बेेर एते पानि चल एले दू दू हजार उन्नैस मे जे हुनका घर मे एते एे पानि घर मे लाइगगेल न तऽ ओ दस दिना नैहरा चलि गेलखिन पानि हटलै तखन एलखिन
ओऽ
ह ओहिमे पानि लगिते छै य पहिले नैयलगैत छलैया
आब तऽ कनि बेसियए लागै छै पानि
ह। दू हजार उन्नैससँ जे पानि लागऽ लगलै ओहिी बेरसँ पानि आबय लगलै
ह बहुत पानि आबै छै ओहि दिना तऽ साँपो देखने रहियै ओहिमे। पैरो स्लिप करै छैय ओहिमे बहुत खतरनाक भऽ गेल छैय ओ। नीक आदमीके तऽ अथी रहै हँ बहुत खतरनाक भऽ गेल छैय आइ कॉलीमे कनिक खूब पानि पड़ल तऽ ततेक जगह जगह पानि लागि जाइ छैप से की कहू अहाँके बहुत अथि स्थिति खराब भऽ जाइ छैय ई कॉलनीके। जतय ततऽ जाम रहै छैय आ स्थिति खराब रहै छैय से कनीके कहै लाए जे ई कॉलनी बड्ड एडवान्स छैय आ लेकिन एडवान्समे कोनो एकर अथिए नहि होइ छै सभ एडवान्स जखन पानि पड़ै छै तखन
पति
खाली नामेटा छैय इ कॉलनीके स्थिति गड़बड़ छैय
प्रियीशु जात रहैय हम कहलियै इएह ठानि लेलियै जैप नैय आब नैय घर खाली करबै आब आब जतऽ जे हेतै से दुःख सुख काटि कऽ आब। ऐमैएहिमे सबठाम के भाव हँ भए गेल छैय कभी के सब्जी बनेलियै है
हम तऽ आइ कचके सब्जी बनेलहुँ हेँ।
बड़ नीक देखते नीक लगैत छैयतऽ खायमे तऽ नीक हेवै करतै।
हमरा घर मे कहलखिन बहुते दिन भऽ गेल कंच सब्जी खेला।
हँ हँ
उएह बनाउ तऽ हम कहलियै ठीक छै बनि जेतै धियपुता कनि। पिलाबाय छै बैनजेतय अहा कहबय अहा के बात हम नै रखबय से।
हँ ते हमे देखते नीक लगै या देखै मे नीक लग तऽ सहे कहलियै देखय मे तऽ बड नीक लगैत छौ रे।
अहुँ क पठा देलु हँ।
हँ देख कहलिय एतऽ बे
कनि खा के देखबै केहन लगैया।
देखब नीक छै तऽ खायमे। निक हेबे करत से बात।
अहाँ जकाँ हमरा नहि ने बनबऽ अबैया।
हँ हँ नै अबैये
हँ जे काँ हमरा नै नै बनबऽ अबैया।
हँ हँ तूम तू खरा
हम तऽ कहुना उला पका क खा लै छियै।
हँ सबौ ओहिना उला पका कऽ खाइ छै यै। तब एना उला पका कऽ खाइ छै। आम गांम से एले तोराखब बुझली ही तेइस टा भेलै आ तहूमे की भेलै चोट लागल। ई स‌बटा सरस जाइ छै। सबटा सड़ल जाइ छै पहिले स काटि कुट कु। कैच सभटा आती होइ छै हम कहलिय जो
बना बना कऽ खा लिअ।
उएह कहलिय हमन नीक दऽ दै छी कियकि सभटा छोट मरू कनि ने कनि सभ कम दाग लैगेल छै।
कोनो देनाइ जरूरी छले
नीक तैक तैक कऽ देलियै ओ दुआरे हम। चटलागलय तऽ एकोटा आम एहन नै छै जाहिमे कनिको दाग नै छै। अपना ब न कैस। आर सब क बजे से जाय रहे छै दस बजे पहुंच क रहै छौ।
हँ हँ दस बजे तक पहुँच गेल साढ़े नौ बजे घरसँ निकललहुँ।
हु
दस पन्द्रह मिनट जाइमे लागल।
अ
दस बजे के अन्दर मे पहुँचेवला रहथिन। नहि नहि गेलै यै ओहो खाकऽ उठलै आब तऽ तैयार हेतै जे
हँ हँ और सब कोना छै
ठीक छै आब
फोन अबै छै
से सभ नहि कहल जाइ छै
और सभ कहियौ और सभ कहियौ बौआ उठ गेल छोटका छोटका बौआ
नै किया दिक्कत हैत।
दिक्कत नै न भेल?
नै नै दिक्कत भेल। रहू आब ओहि रूम में मोन लगा कऽ की करबै। हेलो
हँ
हेलो लताम पकैय कि नै गाछ में लताम पकैय गाछ में
नै पकैय छै एखैन
एखन नै पकैय छै अखन ठुरिए ठुरिए छै।
आब पकतै।
आब पकतै।
हऽ ह अवाजे नै बीच म अबै छलै और सब सुनाउ खाइते छि
ठी हँ खाए रहल छी।
दरभंगा बात भेलौ भाबी स
नै भेलैए कहाँ भेलै हम नै करय छियै कनिया हमरासे मोन मो - - टाव रहय छियै तऽ हम नै करै छियै।
और सब कहियौ।
अहाँकेँ अहाँकेँ भेल छलै बात से
नै भौजी हमरा नै बात होइयै भौजीे केँ हम नै करैत छियै फोन तोन।
ओ अहूँस नै बात होइए नै आ अहूँस नै बात होए नै
बौआ बौआ
एम्हर सुनू न
भऽ गेलो खैल
और सब कहू खाए रहल
खाए रहल छी हमरो नै भेलै या कहाँ भेलै आब करै छियै तखन झाड़ूं ताड़ू लगेबै आ तकर बाद
हँ
भऽ गेल छौ तऽ अभिय न